हैलो
हैलो
हैलो
हा राधा राधा स्वामी बेटा
राधा स्वामी आंटी
ठीक आहियो
बढ़िया मूंखे त रोशनी चयईं की मां कॉल ती कयां मूंखे थोड़ी ॿुधायंई की तव्हां तव्हां ॻाल्हाईंदव
मूंखे ई ॾिनी तंई फोन ॿियो ॿुधायो सॿु ठीक आ
सभु बढ़िया तव्हां ॿुधायो
असां ॿि सभु ठीकु आहियूं छा ता कयो
हाणें हो सुभुअ ॼा कमु बबू ॼो टिफ़िन वग़ैरह ठाहिणो आ स्कूल मोकलणों आ
अच्छा ऐं मम्मी ठीक अथव
हा
अंऊ भईया जन
ॼी
छा कंदा आहिन भइया जन छा कंदा आहिन
पप्पा जी में ई आहिन न पप्पा जे मेंस वियर में वेंदा आहिन
अच्छा हा अऊं तव्हां घर में जॉब कयो कि ॿाहेर
उहोई ऑफिस रोशनी वारे ऑफिस में ई वेंदी आहियां न मां ॿि
अच्छा हा हा ॿियो सभु ठीक आ नाश्तो थी वियो घणें ॿॼे उथया आयो?
ॼी?
घणें बॼे उथया आयो ॼो नाश्तो थी वियो तव जल्दी? चवांव ती घणें बॼे उथया आयो नाश्तो थी वियो तव?
ॼी?
अच्छा, नाश्तो घणें ॿॼे चवांव ती सवेल उथया आयो छा?
हा, हैलो
हा केॾी मल उथया आयो नाश्तो थी ॿि वियव, आवाॼ न
आवाज़ बराबर न थी अच् न कट-कट के कटॼी-कटॼी ती अचे
अच्छा, मौसम ॼे वॼह सां हूंदो।
हा
छा ठायो तव नाश्ते में?
न अना ठाहिण जा आहियूं। हैलो
अच्छा हा
अञा ठाहिण जा आहियूं।
हैलो हलो
हा
हलो
हा
हा आवाज़ नथो अचे छा बेटा?
न कट कटजी तो अचे वरी हैलो-हैलो-हैलो आवाज़ घट ती अचे।
मुखे त आवाज अचे तो तहांजो।
हिते अलाए छो कटजी-कटजी तो अचे आवाज़, हैलो
अच्छा हा बेटा हम्म हा हा बेटा, केड़े स्कूल में पढ़ंदो तव बबू।
हलो
हैलो
हलो हा चवां ती बबू केड़े स्कूल में पढ़नदो तव?
मैं फोन चार्जिंग पे लगा री बबू।
हलो